हेलो हँ की हाल चाल सभ ठीक छै एं की होइ छै की करे जाइ छी हेलो की पड़ाय लिखाइ चलै छै कि नै हँ हँ छैहे
कहियौ ने हँ हेलो- खाना पीना बैन गेलै
हूँ बैन गेलै
की सब बनलै यऽ एं
भात हाइल सब्जी
भात दाइल
अच्छा छै ये पड़हाय लिखाइ चलै छै कि नै
हऽ हऽ
नै
हऽ चलै
की करै छी हैं
नै किछ घर म बैसल छी
बैसल बात बतबै नै
खाली बात बनबै छी हँ कहिओ हेलो हँ हेलो बाजू हमरो नै भेलै काज काज कर जाइत छी सभटा गैस तैस पोछब पाछब धोब धाब हँ यै कहु हँ हेलो हेलो हँ खाना पीना केँ नहेनाइ धोनाइ भेलै नै- नै हेत भेलैय हऽ तऽ कखन हेतै छैय है कहियो
हँ छैहिये आ हँ पढ़ैत रहु नय पढ़ाई करू अपने बुझबै हँ हेे हे हँ छैहिये छैहिये तहन हँ तबियत नय सही अय हँ छै ई तबियत खराब भऽ गेलै तय दुआरे ह परेशान छी हँ ओर कोनो बात नय छै परेशान छि तैं हँ तहन कहु काज धन्धा हु हँ गेल रहियै हँ गेल रहियै हँ देखियौ फेर जेबै देखियौ हँ छैइहे छयहे कहु
अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हँ नय नय भेलैए आब हेतै हँ काज धन्धा नय भेलैया एखन
काज धन्धा किए नय एखन बा बा एक बाजयवला अइ अहाँके अहाँसभ काज धंधा किएक नय करै छियै
नय तबियत नय सहिये
की भेल तबियत के
ह
की होइए अहाँके
इएह सर्दी उकासी बोखार हँ आर कीलबल छै ह्म छैएहै तहन हँ सबगोटा घरे पर
आ घरे पर छियै
हँ तऽ घर पर बैस कऽ की होइ छैय उँ घरपर बैस कऽ की होइ छै
नय किछु होइ छै आर की हेतै गर्मी एतेक छै ने जे पंखा होकैत होकैत हा हालत खराब भऽ जाइ छै आ लाइन रहिते नय छै एते लाइनके दिक्कत छै मधुबनी मे पता कि नै सरकार ई सब चीजपर ध्याने नय दऽ रहल छै
छैनहे केते चीजपर सरकारे धि्यन देतै एहन सेहो बात छै ने सब छय सएह कतेक ध्यान नय देतै से कहु छै पढ़ाइ लिखाइ पर नीक सँ ध्यान दिअ किया हमर बेटी हमर बेटी भागलपुर
भागलपुर में की बेटी
हँ।
भागलपुर मे बेटी केथी कथी करै छै साल विवाह भऽ गेल छनि
हँ हँ भऽ गेल छनि हँ। शादी विवाह भ गेल छैन की कहै छै जे अपना सबके अथी मे मिथिलाञ्चल मे टाइमे से भऽ जाइ छै ने उ बेसी दिन नय ने रखै छै हँ से छै तहन कहियौ लेकिन अपन हँ हँ छी की कहू।
दुर्गाापूजा ती मन्दिर मे नवाह भऽ गेल अहाँके गाँव मे।
आँ
अहाँ के गाँव मे दुर्गा मन्दिर मे नमाह भऽ गेल
हँ। हँ नवाह भऽ गेलै बडड सुन्दर भेल बड सुन्दर भेलै,
अहाँ गाँव मे नवा छलै
हँ बड सुन्दर नवाह भेल बड सुन्दर नवाह भेल
की होइ छै ई नय बुझल नवहा केकरा कहइत छै,
छै जे भगवान के जेना काली दुर्गे राधेश्याम गौरी संकर सीताराम। से होइ छै कतय कतहु कतहु होइ छै जे अथी देखियौ
की भेलै नवामे गेल रहियै नवाह देखै लए
हँ हँ। गेली रहिये नबाह मे जाइ छिए सभ दिन आरती मे उएह मने गीत होइ छै काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम के भगवती के मन्दिर छ। दीर पर होइ छै कि ना ताहि दुआरे ओतय सएह होइ छै कतेक जगह सीताराम होइ छै, ह जेत शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर कर छी कारण कते दग हँ महादेव पूजा भेले भगवान के पूजा भेले, भण्डारा भेलै हँ, सबचीज भेलै बड
की भेलै
उएह भगवान के पूजा भेल तहन वएह काली दुर्गे राधे श्याम के नओ दिन नओ राइत अहाँके लगातार साँस नय टूटय उएह लोक बजैत रहल पण्डित चार टा रह लैथ से जप करैत रहलैथ जे साँस नय टूटै नय तऽ ओ खण्डित भऽ जाइ छै
हूँ हू
ओहिमे कलश तलश धयल जाइ छै बड्ड विधि विधानसँ पूजा होइ छै ह्म तहन ओ पूजा सम्पन्न भेलए तहन महादेव पूजा भेलै कुमैर बटुक से भेलै तहन अहाँके भगवानक पूजा भेलै ओसभ सम्पन्न भऽ गेल बड्ड नीकसँ बड्ड सुन्दर हँ सभ बच्चासभ लागल रहैथ गामके जतेक ब बच्चा छैथ सब बच्चास सब लागल रहैथ बड्ड मेहनत केलैथ हँ तहन ओ भेलए सम्पन्न मइयाके इच्छा सबटा केनहार तऽ मैया छथिन मैया जे करै छैथ सैह टा होइ छै हू तऽ उएहसभ भेल येऽ बड गर्मी छै बड्ड रौद छै तबियत
रोज तऽ एतेक गर्मी पड़ैत छै नै ई की कहै छै वायु प्रदूषणके कारणसँ ई होइ छै आ हँ गाछ वृक्ष कताइत कटा छै कटा लोकसभ तऽ काइट दै छथिन गाछ वृक्षके जेना आमक गाछसभ भेलै आर कहियौ
ओर सब ठीक अइ उ उएहमे छी तबियत नइ ठीक अइ तऽ नय ओरियाइया काज केयनाइ कियो करयवला नय यइ तहन तऽ घिसियाइ छी करै छी बनैओवला नय या जे छोइड़ देब तइमे आ ओझका रौद जे छै से बड्ड बड्ड खराब रौद छै बड्ड कड़गड़ रौद छै लगै छैे जे लू चलै छै हू तहन इहेसब करब तहन नहायब सुनयब से बात अपने छी लागल घिसियै छी कहुना करै छी आरो नाह सेह तऽ कहियौ
आब की कहियै ई सब तऽ बाते नय मानै छै
फेनूह केकरा पर छोड़ देबै से बात छै ने तेयक दुआरे पेट छै तऽ काज छै हँ आओर सभ ठीक छै कहियौ हँ ल गेलै उंम्म भऽ गेलै गर्मिएसँ लोक मरैये से बात छै आओर सब कहू हुँ की कैल जेतै ओते गर्मी छै भगवानके की मर्जी छै पता नय सभ जगह बारिशो होइ छै एतऽ बारिशो नय होइ छै हँ एतऽ नय धान नय पान किछके खेती बाड़ी किछु नय से छै हाल हुँ कहियौ हुँ बजु ने छै तहन काज धन्धा कऽ लै छियै नहा धो लै छियै तहन करब बुनलियै कनी राखि दियौ तऽ